नमस्ते, सब बढ़िया छै आ आ अहां के बताई क्या हाल छै।
सब बढ़ै छै, बहुत आवाज आयल छै कहां छै रौआ
घरे छै।
बहुत गाड़ी उरी अवाज आइ छै।
ह ह आब, ठीक छै।
हां त सब ठीक छै पर बहुत आवाज आइ छै, कहीं साइडमे जाइ छै।
जाइ छियै। ह
और बत बताइ छै सब पढ़ाई लिखाई सब बढ़िेया चलै छै।
ह और बताइ छै का हाल छै?
सब बढ़िए छै। तब पढ़ाइ लिखाइ केसन चलै छै पढ़ाइ लिखाई सब
सब सब ठीक चलै छै अहां
इ बताइ पढ़ाइ लिखाइ क-कते केने छै, सब ठीक चलै छै हम पढ़ाइ लिखाइ सब। अच्छा चलै छै
तऽ आओर बताइ छी खाना उना
खैली अभी न अभी सब बाँकी छै
सब बांकी छै
बताइ छी पापा मम्मी सब क-केसन छै सब ठीक छै सब बढ़ियाँ छै आओर बताइ गर्मी मे कहीं जाइ छै की नै घुमे जाइ छै घूमै पर अभी ना सोचै छै की कहाँ जाइ छै ने कहाँ जाइ छै बस सोचै छै
ओ सोचे छै ना तऽ अभी गर्मी दिन मे जाइ छी घूमे बहुत अच्छा म-म-मौसम छै
जा जाइ छी घूमे
हँ हम भी जाइ छै घूमे थोड़ा लेकिन अभी न बहुत टाइम छै बादमे जाइ छी घूमे
ओ अ-आओर बताय छी
पढ़ाइ लिखाइ सब कैसन चलै छै सब बढ़ियाँ चलै छै
अ-आ
बतांइ पढ़ाइ लिखाइ आओर सब पढ़ाइ लिखाइ सब बढ़ियाँ चलै छै हमर तऽ ऑनलाइन ऑफलाइन सब क्लास चलै छै जैसे सुबह मे क्लास करै छियै ऑफलाइन शाम मे क्लास करै छियै ओनलाइन सुबहमे तऽ हम केमिस्ट्री बायोलॉजी यही सब क्लास करै छै कैसेक की साइंसके क्लास ज्यदा भारी होइ छै तऽ ओहिसँ सुबहमे भारीवला सब्जेक्ट करै छै सुबहमे भारीवला सब्जेक्ट
इम्प्रूवमेंट छै समीकरण बहुत बड़ा बड़ा होइ छै एहिके कारण के सुबह मे पढ़ाइ होइ नर्स फिजिक्स के सोचे छै कि सुबह में पढ़ाइ करै छै त बहुत अच्छा समझ आबै छै, सारा जी ओहिसँ सुबहमे पढ़ाइ करै छै
केना कि तैयारी बहुत अच्छा नम्बर लाउ, अच्छा नम्बर पढ़ाई छै।
उंह
बहुते आदमी होइ छै तैयारी कर के अच्छा नंबर लाबै छै। हां हां
इ त ज-जाइ छी हमहुं आब कि-किलास करबै अब शाम सुबह सब क्लास करबै साइंस के करबै बायो के करबै के-केमेस्ट्री, सबके - सबके अलग अलग किलास पकड़बै अब क्लास।
हम त ल लेलहुं किलास। करय छै सब बेर अटैक। सब टाइम पर ज़रुरी छै नै त छै ना बात छै।
हुं हुं अच्छा बात त नहि छै।
और ब त अहांके गाड़ी उड़ी चलाबय आबै छै कि ने अभी।
चला लै छियै, स्कुटी च-चला लै छियै बस।
हां, त कोन सा स्कुटी चलाय छै।
कुल चलाय छियै जे ती- तीन चार साल से च-चलाइ छियै।
त अहांके बाइक उतना चलाबय आबै छै का।
नै आबै छै कभी त कभी सि-सि-सिखबै नहि की छियै
हां हम त बाइक उइक सब चलाबे छियै बहुत पहिले से बाइक चलाबै छै सब
चलाबैए आबै छै।
आबै छै ह्म्म बहुत पहिले से चलाए छै हम गाड़ी-उड़ी, बहुत हमरा तऽ आबै छै बहुत बढ़ियाँ से चलाए छै गाड़ी।
चारि चका
नहि ओ उ ते ना आबै छै। सिखल बाकी छै, सीखबै।
हाँ सी हाँ सीखना भी जरूरी
जरूरी छै, हाँ सिखल छै, अहाँ आबे छो चार चक्का चलाएब हाँ।
छै, अभी तऽ हम छोट छियै अभी, अभी सिखबैय अब।
त अभी हमर भाय की ऐसे अभी सब चलाल रहल लौ अभी सब हम भी सिखबै उखबै अभी।
हमौ सी सिखबै आब, जाय छी अब ह चार टका लेते बात कुकरबैय अब।
अहाँ के कोन गाड़ी पसन्द छै सबसे जादा।
आ हमरा पसन्द छै फोर्चुनर।
ह्म्म ते कब लै से।
अभी टाइम छै अभी तीन, तीन-चार साल टाइम छै, अभी गाड़ी लेबे मे अभी, अभी बाइक लेबै ओ ओकर बाद चार चक्का लेबै ने।
हाँ। हमरा भी वहि पसन्द छै, फोर्चुनरे पसन्द एता से एबै तखन ने। बोस।
ह्म्म ह्म्म ह्म्म बहुत बड़ा गाड़ी छै।
सबसे जादा वही पसन्द छै, बजार मे भी देखे छी की सबसे जादा वही गाड़ी लौके छै, हर जगह चारो तरफ वही लबै छै गाड़ी।
ह्म्म ह्म्म अ उ गाड़ी फेमस भऽ जाय छै सब द दबंग सब के गाड़ी रखे हय।
आ बताइ स गर्मी के तऽ मौसम उधर छै गर्मी के गर्मी तऽ बहुत छै एने बहुत गर्मी छै ल-लाइटो कटै छै राति भर सुतू ने छत
बहुत कथि के दिक्कत होइ एने
यहाँ भी त बिजली फाटे की नहि यहां भी तऽ वही हाल छै गर्मीमे लाइट बहुत कटै छै लाइट जब जब सुबह जाइ छै तब तब लाइट कटै छै तब हम तऽ का करै छी छत पे सुइय छै मच्छरदानी ले जाइ छी मच्छरदानी ले जाके हम तऽ छत पे लगाइ के छत पे सोइ छै काहे से की हमरा सभ बिना हवाके नींद ना पड़ै छै लाइट कट करै छै तऽ पंखा कहाँसे चलतै हम तऽ छत पे जाइ छियै मच्छरदानी लगाइ छियै छत पे सोइ छियै अ-छत पे ह-हवा चले चले छै हूँ छत पे हवा लगै छै बहुत बढ़िआँ से नींद भी पड़ै छै, छत पे ठण्डा ठंडा हवा लगै छै, तऽ नीन्द भी अच्छा अच्छा खासा पड़ै छै
तब ठीके
नींद पड़ै छै
ब-ब
अहाँके जब कऽ दी तब पार्टी अहाँके करै छै रेडी छै
रुकऽ छ हम
तब आबै छै जॉन जब कहबै छै ओ देखे छियै अहाँ आउ न अहाँ जब कहबै तब से पार्टी देबै छिये पार्टी करै लाए इ सब पिछला बार तऽ पार्टी करे छै तऽ सब कोइ होइ छै एक जगह जाके अब आ कोइ पार्टी कर ले छिये थोड़ा तीन चार दोस्त सब ले छै वहीं पे जाओ के थोड़ा अपना स सब बना उना के खाइ छै सब कोइ बनाएले छै कहले छै बहुत पार्टी बहुत अच्छा गाना उना सब बजेयले छै, एकरा पहिले स्पीकर लाएल छै एक जगह से वहीं पे बहुत अच्छा अच्छा गाना बजेले छै सब कोइ पैसा उसा फेट उट के लाएल छै तब बनायले छै तऽ खाइ छै वहां तऽ ओकरा पीछे बा लगभग लगभग वहीं दस एगारह बज गेल छै, खात पियत सबके यहां से सब कोइ यहां वहाँ करले छै तऽ सब इकठ्ठा होके बहुत टाइम लगलै छै सब एलै गेलै सब बारा बारी एलै सब आबे छै, सबके इंजार करै छै इ एलै छै सब कोइ एलै तऽ सब एक साथ बैठलै उठलै सब खेलै पीलै सब कोइ खा उ के तब गेलै छै तऽ थोड़ा वहीं टाइम लग तऽ लै छै ओयमे तऽ एक गोटा शाकाहारी मिलै छै उ तऽ अलगे एगो परेशानी होलै न हमनी के बनाए लेने छै मन सारी लै छै आ एक आदमी वही शाकाहारी ले थोड़ा रोटी उटी बनल रहलै तऽ बाजार से जाके थोड़ा मंचूरियन ले लै छै तऽ ओ अपन शाकाहारी खैले छै बाकी हमनी के सभ कोइ मिल के खैले छै मांसाहारी ओहि खा पी के फिर सारा सब कोइ के पहुँचा लै छै राते राते सभ सारा कोइ चल गेलै छै कोइ नहि रुकले छै सबके पहुँचा उँहचा देले छै ओ फिर हमनी के सारा कोइ बैठने छै वहीं बैठ के थोड़ा हमनी के फिर बातचीत कऽ लै छै फिर सब कोइ अपन अपन घरे चलि गेलै छै वहीं तभी पार्टी कर ले छै ओकर बाद कभी इने करियै पार्टी उटी न कर ले छै तऽ सोचे छै की इधर करियै थोड़ा पार्टी उटी कऽ लै छै तऽ थोड़ा प्लान उलान बना कऽ अहाँके बतबै की कब पार्टी करै छै तऽ अहाँके रेडी रहबै के छै आबे ला
हाँ आ- आ-हमे रे- -ड्डी छियै खाली रोउवा बुलाइ ना हम तऽ आ-आ-आ-आबे छै
ठीक बा तऽ फिर हम प्लान उलान करके बताए छै अहाँ से बात करके बहुत नीक लागल फिर बादमे बात होइ छै
ठीक छै